हेलो हेलो
हेलो हेलो हेलो कोना छी
हँ हेलो ठीक अछि अपन सुनाउ छी हेलो
तबियत खराब हो गइ छी के
नै नै आवाज नै आयत छै की हाल चाल
हम ठीक छी अहाँ सुनाउ
हमहूँ ठीक छी बहुत दिन बाद भेट भेल
हूंम्म पढ़ाइ आ परीक्षा मे एतेक व्यस्त रही जे गप करबाक समय नहि भेटल
हूंम्म सही कहलौं आइ सोचलहुं की पढ़ाइ मेहनत आ होइ से पर गप्प कयल जाय
बहुत नीक विषय चुनलु ह आल काल्हि बहुत विद्यार्थी ज जल्दी सफल हो मे चाहे छथिन मुदा मेहनतसँ बचत चाहे छथि
ई बात सही अछि सफलता कोनो जादू नहिं बल्कि लगातार मेहनत परिणाम होइत अछि
हमर बाबा हमेशा कहैत अछि जतेक मेहनत करबह ओतेक फल भेटत
हूंम्म हमर मम्मी सेव कहैत छथि जे समयक सही उपयोग करनिहार व्यक्ति जीवन मे अवश्य सफल होइत अछि
अहाँ रोज कतेक घण्टा पढ़ैत छी
उंम्म हम नियमित पाँच सात घंटा पढ़ैत छी बीच बीच मे आराम सेहो करैत छी
ई बात बहुत नीक बात अछि हम पहिने समय बर्बाद करैत रही मुदा आब एकटा टाइम टेबल बना लेने छी
हूंम्म टाइम टेबलसँ बहुत लाभ होइत अछि हँ प्रत्येक विषय लेल अलग समय देबाक चाही
सही मोबाइल सेहो बहुत समय खाइ जाइत अछि रोज रोज रील इन्सटा एहिसब अछि
हँ अगर जरूरत अनुसार उपयोग होत तो ठीक अछि मुद्दा हर समय सोशल मीडिया पर रहब नुकसानदायक अछि
आब हमर मोबाइल केवल पढ़ाइ नोट्स आ जरूरी काम लेल उपयोग करैत छी
ई बहुत अच्छी आदत अछि
अहाँक सपना की अछि
हमर सपना अछि कि हम एकटा सफल शिक्षक बनू आ समाजमे शिक्षा फैलाबी
बहुत सुन्दर सपना हमर सपना अछि कि हम प्रशासनिक सेवा मे जाइ आ समाजक सेवा करी
हूंम्म सपना तखने पूरा होइत अछि जखन मेहनत आ धैर्य संग हो
बिलकुल बिलकुल असफलतासँ घबराए नहि रहय चाही
ह
हँ असफलता सफलता दिस बढ़बाक पहली सीढ़ी होइत अछि
हूंम्म इतिहास मे बहुत लोग छथि जे अनेक बेर असफल भेलाह बाद सफल भेलक
परिवारक सहयोग सेहो बहुत जरूरी होइत अछि
हँ माता पिता अपन बचन सब लेल बहुत त्याग करैत छथिन
हँ शिक्षक सभ सेहो सही मार्गदर्शन दैत छथिन
ह विद्यार्थी कर्तव्य अछि जे गुरुजनक सम्मान करथि ह
पढ़ाई सग सङ्ग नैतिक शिक्षा सेहो जरूरी अछि
बिल्कुल बिलकुल केवल डिग्री नहि बल्कि अच्छा चरित्र सेहो जरूरी अछि
ह समाजक प्रति सेहो हमर जिम्मेदारी अछि
हँ स्वच्छता पर्यावरण संरक्षण आ आपसी प्रेम बनाए रखबाक चाही बकी सब का अछि
ह एकटा शिक्षित व्यक्ति समाजमे सकारात्मक परिवर्तन आनि सकैत अछि
बिल्कुल बिलकुल शिक्षासँ अज्ञान दूर होइत अछि
ह मेहनत करनिहार व्यक्ति केओ रोकि नहि सकैत अछि
आ आत्मविश्वास सेहो सफलता लेल बहुत जरूरी अछि
ह जँ अपन क्षमता पर विश्वास रहत तऽ कठिनसँ कठिन लक्ष्य प्राप्त कयल जा सकैत अछि
समय बहुत मूल्यवान अछि एक बेर निकलि गेल समय फेर वापस नहि अबैत अछि
हू एहि लेल प्रत्येक क्षणक सदुपयोग करबाक चाही
ह हम सभक लक्ष्य केवल नौकरी पाबी लेब न बल्कि समाज लेल उपयोगी नागरिक बनब सेहो होयबाक चाही
बिलकुल सही बात एकटा अच्छा नागरिक देशक विकास मे योगदान दैत अछि
ह मेहनत ईमानदारी आ अनुशासन जीवनक तीन तीनटा मजबूत आधार छथिन
ह आ धैर्य बिना सफलता सम्भव नहि अछि
आखिरमे अहाँसभ विद्यार्थी लेल की सन्देश देब चाहब
उ हम एतबे कहब जे अपन सपना बड़ा राखू मुद्दा ओकरा पूरा करबाक लेल रोज मेहनत करू
ह हमूँ हम सेहो कहब जे माता पिता के सम्मान करू गुरुजनक आदर करू समयक मूल्य बुझ आ निरन्तर पढ़ाइ करैत रहू
हँ एक दिन अवश्य सफलता अहाँके कदम चुमत
बहुत सुन्दर गप सप भेल धन्यवाद अहाँके सब सभ बात
बहुत खुशी भेल हमरो बहुत खुशी भेल
ह हमरो बहुत खुशी भेल
और तोहर पढ़ाई लिखाई केहन चलि रहल अछि
सब ठीक चलै छै
ह
अहाँके कही घूमे घूमे जाय वाय के मन करत छी
नहि अभी तो हम घूम के आउ छी तऽ अभी न जाइ छी
कहाँ छथि
अभी गर्मी के छुट्टी भेल रह छै तऽ ऐसे ही दिल्ली वगैरह घूमे छी
अच्छा
हू
कबो प्लान बनाब छथि बनारस वगैरह घुमे अछि
बिलकुल बिलकुल समय मिलै छी हम जरूर आबै छीियै अहाँके पास
हू
अच्छा अगिला मास शुभ मुहूर्त मे विवाह होयत घर मे तैयारी जोर शोर से चलि रहल छी हम
अच्छा अच्छा ई बहुत खुशी बात अछि विवाहक तैयारी मे की की काज चलि रहल
अ सबस पहिन निमंत्रण पत्र छपायल गेल तकर बाद कपड़ा गहना मिष्ठान बराातक स्वागत आ भोजन के व्यवस्था कल जाय रहल अछि
कन्य पक्ष तैयारी सेहो खूब चलल रह चलि रहल हतेक
हँ अवश्य ओ तहुू मं्डप से जाावल जा रहल अछि अतिथिक स्वागत व्यवस्था कयल जा रहल अछि अ विवाहक सब रीति रिवाजक तैयारी भेल रहल अछि
हूँ मिथिला मे विवाहक परम्परा तऽ बहुत समृद्ध अछि मधुश्रावणी कोहबर मटकोर गीत नाद ई सब देखे मे बहुत आनद अबैत अछि
सही कहलहुँ मिथिलाके विवाह केवल दू व्यक्ति नहि बल्कि दू परिवारक पवित्र मिलन मानल जाइत अछि एहि मे प्रेम सम्मान आ संस्कारक विशेष महत्व होइत अछि
आइ काल्हि बहुत लोको विवाहे में अनावश्यक खर्च सेहो करैत छथि
ई बात चिन्ता के विषय अछि विवाह मे देखिवा से बेसा अवश्य आवश्यक अछि आपसी समझ सादगी आ परिवारक खुशी दहेज जका कुप्रथा समाजक लेल घातक अछि
हमरो लागैत अछि जे दहेजक पूर्ण विरोध होय चाही योग्य बल वघु समान हुनकर गुन आ शिक्षा स होय धन सं्पति से नहि
हू बिलकुल शिक्षित समाजक कर्तव्य अछि जे दहेज प्रथाक के विरोध कराय आ सदा विवाहक समर्थन करै
विवाहक बाद पति पत्नी केहन जीवन बीताय चाही
अ विवाहक बाद सफलताक आधार विश्वास प्रेम सहयोग धैर्य आ परस्पर सम्मान अछि सुख दुःख में एक दूसरा के सग दे बही आ वैवाहिक जीवन के सफल बनबैत अछि
सही बात सही बात सही बात शुभ रत्रि तब
शूभराति शादीमें जरूर आबे छैियै
जी कोशिश करै छी
ठीक